आ
त
किछु ठीक छै
ठीक छी अहाँ
हँ
की सब करै छी
किछु नहि
और कहियौ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
एखने भेलैया
की सब खेलौं हें
दालि भात सजमनि के भुजिया
अच्छा और घ र मे सब ठीक छै
हँ सभ ठीक छथिन
और कहियौ की सब केलहुँ हैं पुरा दिन
भोर मे उठि कऽ फेर बाथरूम गेलियै या फेर ब्रस केलियै या फेर केश बना लियै फेर नहेल लियै यै फेर कनि काल पढ़ि कऽ फेर नास्ता कर लियै यऽ फेर कनी काल सुति कऽ फेर कनी काल पढ़लियै यऽ
अच्छा और कहियौ की सब प क कते क्लास मे छी अहाँ
आठवीं मे
अच्छा हम हम तऽ भोरे में उठलहुँ हें आइ हमर सबके गाछी मे आम तोड़ाइ छलै ओते गेल रहौ आम तोड़बै लए अखन तक टूटिये रहल यै बहुत आम छै ताहि दुआरे अखन चारि बेर आयल या आम आम के अखन पथार लागल यै घरमे आब सबटा हँ टुटि जायत ताहिके बाद सब टा बटायत ओहिके बाद फेर हमहुँ सब अपन कनि कनि कऽ सबके देबनि अपन अपन सर सम्बन्धी सबके
औ
कियाकि एहि बेेर हमरे सबके कनि ज्यादा भेल छै और हमर मौसी सबके कनि कम भेल छनि आम नहि नै भेल छनि ओतेक त कनि हुनको सबके पठेबनि कनि पीसीयो माँ सबके देबनि आ कनि जे काज सब करैया तिनको देबनि
बहुत नीक बात छै
हँ अखने हमहूँ खेलहुँ हे सोचलहुँ जे कनि अहाँसँ गप करी अहां अहाँसँ गप नहि होइ छलै सोचलहुँ कनी अहूँसँ गप करी और अहाँके मम्मी सब ठीक छथि
हँ सब ठीक छथिन
दीदी सब कथी करै छै त दीदी त अहा केटा दीदी छथि अहाँके
हमर एकेटा दीदी छथि और द ओर हमर मौसी के दूटा बे बेटी ओे से दीदी
अच्छा आओर अहाँ सभ छोटो बहिन सभ छथि
हँ एकटा
अच्छा ओ की करै छथि
ओ एखन केश झाड़ैत छथि
अच्छा ओ सज्जन छथि कि बदमाास छथि
कनी बदमाश कनि सज्जनो
अच्छा ओर अहाँके दीदी कते क्लास मे छथि पढ़ै छथि ने नीकसँ सह
हँ कखनो कखनो पढ़ै छै
अच्छा आओर कहियौ आओर कीसभ करै छी कतहु घूमय तूमय लए गेल छलहुँ कि नहि
नहि हम अपने घरमे रहै छी एखन न घूमे ले एिये यै किछु दिन बाद जेबै
अच्छा बुढ़िया माइ मन्दिर सब गेल छी
कथी
बुढ़िया माइ मन्दिरसभ गेल छी अहाँ
हँ हँ गेल छी
केहन छै मन्दिर
बहुत नीक अहाँ जायब तऽ अहाँके बहुत पसन्द आयत ओ मन्दिर
अच्छा आओर ओतहु गेल छी एकादश रूप
हँ हँ ओतहु गेल छी ओहो नीक बहुत जगह नीक छै
अच्छा ओतय एगारह टा महादेव छथिन
हँ और ओतऽ आस पास भी बहुते मंन्दिरो छै शिवजी सबके ओर दोसरो भगवान सबके
अच्छा ओतय भण्डारासँ खेने छी कि नहि सोम दिनके जे होइया ओर मंदिर सब गेल छीियै औरो जगह घुमय लए बाबाधाम गेल छीयै अहाँ आ
नहि हम तऽ नहि लेकिन हमर दीदी जरूर गेल छैल आओर हमर मम्मी पप्पा हम नहि गेल छी एखन
आ काॅंवर लऽ कऽ अहाँ नहि गेल छीयै एको बेर
नहि हम नहि गेल छियै
अच्छा आओर कहियौ आओर सभ कनि अहाँ बजियौ ने चुप नहि रहू बजै छियै तऽ नीक लागै य छै
हँ हँ आओर अहाँ कखन कथी कोन सब्जेक्ट आइ पढ़लियै यए
आइ तऽ हम कनि लूसेंट पढ़लहुं हे कनि हम तैयारी करैं छीपरीक्षा सबके
ह अहाँके जे परीक्षा भेल छै ने नीट के केहन गैल
परीक्षा तऽ बड नीक गेल लेकिन एहि बेर बहुत हाई कट टफ जायत ओहिमे
हँ
तऽ आब मम्मी कहैत छथि जे आब ओहि लाइनमे छोड़ू ब जॉब सबके आ इम्हर कोनो जॉब लिअ आओर फेर अथी करू आओर फेर एखन हमर ग्रेजुएशन मे नाम लिखायत आबि गेल अछि नाम एतै पासे के कलेज भी एस जी कलेज राजनगर तऽ ओते हम नाम लिखायब आब ऑनलाइन आइस स्टार्ट भेलै आब सबटा फॉर्म सब पहिले आनि ले छी स्कूल मे देत एस एल सी देत ओ आनि क ओकर बाद फेर नाम लिखाएब
ओ अहाँके विद इसकुल कतऽ अइ
हमर स्कूल अइ हमर स्कुल अइछि अखैन जहिमे हम पास केलहुँ हेँ बारहवीं ओ अछि प्लस टू अनुप उच्च विद्यालय भटसिमरी आओर आप जे हम नाम लिखैब भी एस जे कॉलेज राजनगर आ राजनगर ज तऽ राज कैंपस कहल जाइया काली मंदिर ऐ दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा जे होइया ओतऽ
ओ बहुत नीक बात बहुत बात और सब कहु अहां के अखन पढ खाय मे मोन लागैए कि नहि
हँ लागैया पढ़ाई मे मोन लगैया और घुमबो फिरबो करै छी अखन ओते पढ़ाइ नहि होइया होइया ठीक ठाक लेकिन मोन तऽ लगैया
ओ
आओर कहियौ आओर की हाल चाल सब अइ
आओर सब सब ठीक छै
अच्छा अहूँ सब दिस होइया ई शिव गुरु के चर्चा सब इ हमरा सबके गाम मे तऽ म पूछू बहुत चर चा होइया नीक लगै छै भगवान सबके जे पूजा पाठ
ओते नै सुने छियै लेकिन होय छै
अच्छा हँ होइ छै नीक लागे छै शिव चर्चा सब होइ छै ने तऽ भगवान सब के नाम अथी मे नीक क लागै छै
हँ
और कहियौ और सभ बढ़िआँ छै ने
अहाँ के पॉल्यूशन के बारे मे अहाँ कथी कह कहय चाहै छियै
पॉल्यूशन तऽ इंग्लिश शब्द भेल लेकिन हम एहि सभमे इंग्लिश नहि ओते यूज करू मैथिलीमे अथि अपना सब मैथिल छि ना पल्यू सन भेल जे ओ प्रदूषणसँ फैराबैया तऽ ईसभ तऽ गाँव घरमे बुझले हैत जे कते क चास सब रहे या यह सब के रोड पर नहि फेक क ए क एहन जगह पर रखबाक चाही जाहिस कि ओतऽ फेर ओकरा ओतऽ फेेक दियऔ आऔर फेर ओकरा माटि से झाँपि दियऔ जैस कि दोसर आदमी के ओहिस तकलीफ नहि होए जेना अपना सबके घर मे सब्जी सब कटाइया हँ अपना स सब घर में सब्जी सब कटाई या तऽ ओकरा सब के अपना सब पोखरि में नै फेेक कऽ पोखरि के कात मे फेेक कऽऽ ओकरा माटिसँ झेपि देबै जहिसँ कि पोखरिमे माछसभ जे रहैए त ओ नहि दूषित हेत आओर
हँ हँ
हम सभके घरमे गन्दगन्दा गन्धसभ होइ छै से नहि हएत अपनोसभ बिमारी सबसँ निर्फिकिर रहब अपनो सबके बीमारी सब न
और ओहिसँ मच्छरो नहि बनतै
हँ और कहियो अहाँसके स्कुल हँ और कहियौ अहाँ सबके इसकुल पासे मे या दूर अछि
हमर सबके तऽ स्कुल पासेमे छै
अच्छा कतय अछि अहाँ सभके स्कुल स्कुलके नाम की अछि
स्कुल के नाम सुशीला शैक्षणिक संस्थान छै राँटी मधुबनी
अच्छा
पंचवटी कॉलोनी के पास कनि पंचवटी कॉलोनी के पास छै
अच्छा और कहियौ स्कुल मे की सब हँ स्कुल मे अहांके की सब नीक लागैया
स्कूल मे स्कूल मे हमर कक्षा बहुत नीक छै मतलब बहुत रोमांचक छै सुन्दर देख देखे मे बहुत सुन्दर छै ओहिमे हमरा बहुत पसन्द अइ ओकर अथी खेल मैदान और ओतक ओते बहुतेक सारा झूलाओ सब छै
हँ
और ओतय बहुतेक सारा पेड़ पेड़ो सब छै जे देखे में सुन्दर लागे छै तऽ फूलो के गाछ बहुतेक
अच्छा हँ होइ छै कते जगह अच्छा आ कहियौ
ओतऽ एकटा सबस खास चीज सरस्वती माता के मूर्ति छनि जे बहुत देखै मे अद्भुत लागै छै
चलू तब तऽ अहाँके स्कुल बहुत नीक अछि और अहाँके टीचर सब नीकसँ पढ़ाबै छथि न
हँ हँ एखन तऽ सब ठीक छथिन लेकिन पहिले एकटा टीचर नै ठीक छलखिन से लेकिन हटि गेलखिन आब और हमर सबके एकटा प्रियेश सर छलखिन जिनका हटा देल गेलनि जैसँ कनि नीक नीक तऽ आब एकटा टीचर एलखिन लेकिन ओतेक नीक नै पढ़बै
हँ होइ छै लेकिन ओ टीच ओ सर छलखिन तऽ कनी नीक लागै त हैत हसबैत हैत संग संग पढ़े तो हैतेत वहै त शायद अहांके ट्यूशनो पढ़ाबै छैथ न
हँ हँ वहै पढ़बै छथिन
तऽ ओ पढ़ाबै तऽ बहुत नीक हेतैत
हँ हँ
चलू तहन तऽ बढ़िया यै और बताउ घरके काज सभ केलहुँ हैं कि नहि आइ
हँ कनी मनी मतलब मम्मी के हेल्प के माँ के हेल्प केलियै या कनि कपड़ा धोयमे और भगवान सबके पूजा करेमे कनि मदद केलियनि हुनकर और बर्तन धोयमे हेल्प कऽ देलियैन
नीक बच्चा छी अहाँ के काज सब सब चीज मे नीक लागैया और बताउ अहाँ ल लड्डू गोपाल तऽ छथि न
हँ हँ
तऽ हुनका अहाँ केनाक रखै छियनि कीसभ भोग लगाबै छियनि
हुनका हुनका हम पहिले सुबह सुबह हुनका दिनचर्या बतबै छी फेर हुनका हम भोरे उठा कऽ
हँ
फेर फेर कनि पानी पिया दै छियनि फेर कनि काल हुनको मतलब बैस दै छियनि फेर हमहुं अपन नहा धो क आइब गेलहुं फेर ओहिके नबाद हुनका हुनको नहा दै छियन फेर हुनकर कपड़ा कपड़ा पहिरा दै छियन फेर ओहिके बाद हुनका श्रृंगार क दै छियन फेर भोजन फेर आरती क दै छियन फेर हुनका नास्ता करबा दै छियन सुबह के ओर फेर ओ अपन बैसल रहै छथिन हुनको स-बभ सबभ भगवान के जेहन हमर मम्मी पापा पूजा करै छथिन तखन हुनको पूजा क दै छथिन मम्मी पापा
चलो
और फेर फेर दिन में खाना खुआ देलहुं और हुनका कनि काल हुनके सने कनी काल खेलेलहु हुनकर खिलौना हुनकरो छै तह स ने कनी काल हुनका खेलेलो फेर अहिये रातमे रा फेर साँझ मे फेर कनि पानि पिया देलहुँं मुँह धुआ गेलो और फेर राति मे खाना खुआ कऽ फेर हुनको कनीकाल आराम करे देलहुं फेर सुत रहलखिन गणित
चलू तहन तऽ अहाँ बड सेवा करै छियन कान्हा जी के चलू अहूँके फल देतक भगवान सेवा अहनहि करैत रहू आओर जन्माष्टमी आब तऽ साावन आयत अहाँ पास तऽ झूला हायत कान्हा जी के
कथी
झूला हत ने
हँ हँ
तब तऽ आब हुनकामे झुलेबन
हँ
ओर कहियो सावन मे अहाँके की नीक लागैय सबसे ज्यादा सोमबारी मे मन्दिर जेनाइ
ज पानि होइत रहै छै शिव जिल ओहि समय मे जे अपने सब पूजा करे ले जा ओहि समय मे पानि हेवे लागे छै से देखे में बहुते रोमां्चक लागैत छै
हँ ओ तऽ बहुत नीक लागत और संग् सङ् पूजा सब करय मे ओर नीक लागत किया की भगवानके अपना सब तऽ पूरा मैथिल छियै ने अपना सबके ज्यादा भगवान भगवती सब लगाव रहे छिय देखे छियै हर हर त्यौहार मनेलो हर जगह गेलो कनी घूमे फिरे में नीक लागे छै